हेलो।
हेलो।
हँ हँ आवाज जइया।
जी जी। जी विकास जी नमस्कार।
न हँ बढ़िआँ बढ़िआँ अपन कहियौ।
हँ सभ बढ़िआँ छै भगवतीके कृपासँ। हमरा विचार छलै जे हम एकटा अपन परिवारक संग़ घुमैले दरभङ्ंगा दिल्ली दरभंगा एयबाक योजना बना रहल छलहुँ।
हँ हँ हँ।
अहाँ दरभंगामे रहैत छी त हम सोचलहुँ जे किछु परामर्श अहाँसँ लऽ लेल जाय।
अच्छा अच्छा हँ। तऽ दरभंगामे तऽ नीक - नीक जगहसभ अछि घूमे के जेना धार्मिक स्थल जेना कहबै। श्यामा मइ मन्दिर मधवेश्वर ई सब जगह जे अछि तऽ भी अपन भि क्त के लेल जानल जाइया। महारहाभङ्ा कैम्पस छनि हुनकर यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी बुझलियै ईसभ क्षेत्र मतलब जे अपन भव्यताके लेल दरभंगामे जे जानल जाइए। हो यात्रा के पर्पस। ै हेलो।
ह हँ हँ।
हेलो। हेलो।
हँ हँ आवाज आब रहले ने।
आबि रहल अछि।
ह। तऽ हम सोचि रहल जे मिथिला के जे प्रमुख स्थान छथिने जेना दरभंगा भेल मधुबनी भेल अ एक तन जना पुर धाम। या फेर खखरा भगवती।
बाह सुन्दर हँ। खासथ शक्तिपीठमे अबैय आओर ई मधुबनी दिश जायब तऽ उच्चै उच्चैठ भगवती छथि। तऽ अहाँ बेनीपट्टी से आगू। से ब। तऽ हम जााकऽ दर्शन कऽ सकैत छी।
तऽ हम सोचलहुँ जे अहाँ अपन अनुभव किछु बतेब कतहु अहाँ ओतऽ छियै तऽ अहाँके
हँ हँ बिलकुल बिलकुल बहुत मतलब इ सब। ऐतिहासिक मत सेहो रखैया ई जगहसँ ज। ए जगहके अहाँ नाम एखन कहलहुँ हेँ जे अपन ऐतिहासिक महत्व सेहो रखैएा आ धार्मिक दृष्टिकोण से सेहो बहुत ओतय जाइत छथि देखै छथिन बुझलियै भव्य जगहसभ अछि जे जायब तऽ घुमयमे सुन्दर लागत मतलब मन लागा। द अचछा स सब ई त। दिल्ली से अहाँके यात्रा कैयार होतै
तऽ हमरा ई छै विचार कि मतलब कोन साधन सर्वोत्तम रहत रेलगाड़ीसँ जाय कि बससँ जाइ कि अपन कोनो वाहन लिअ
दरभङंगाँ ता आहान दरभंगा सा ट्रेन ऐब सक छी अ दिल्ली ट्रेन से आबि सकै छी दरभंगा त प्रोपर दरभंगा दरभंगा घूमे ओके लेल तऽ मानि लिअ रेलवे स्टेशनसँ मि लिअ कोनो अ ऑटो या कोनो वाहन अहाँ लऽ के ई सब जगह पर ह जी दिन भरि घुि सकै छी बग बच्चे ख द छथि मनोकामना मन्दिर अछि बझलियै तऽ मराहद कैं्पस छ ल्बा रह यूनिवर्सिटी के रूपमे एइकस मे इस त उस मुस सकै छी मध र धन इ प्रपाद दरभंगा के अंन्दर के बात कहलहु ह ओतऽसँ फेरो तस पैीस किलोमीटर मधबनी है मधबनी बेनीपट्टी के तरफ जायब त उच्चेठ भगवती जे कालिदास के बारे में ज ह जनित हवै महाकवि कालिदास तऽ वएह उच्चै छै भगवती अहाँके हुनकी अथी छै मतलब ऐतिहासिक बात रखैय ओ जगह अपने आपमे ह कपिलेश्वथ स्थान ओकररा अछि जस बगलमे से अछि ओहि साइड जायब तऽ आ ओहिसँ आगू जायब तऽ जनकपुर धाम तक जा
तऽ दरभंगासँ मधुबनी जाय के य जनकपुर धाम सजलय कोन साधन सर्वोत्तम रहतै
कोनो तऽ, अहाँ गाड़ी छी कोनो गाड़ी है, कम समयके लेल तऽ अहाँ कोनो गात न दरभंगा उतर कऽ कऽ सकैत छी। आ ट्रेनो के साधन छै। ट्रेनोके साधन छै जे मधुबनीसँ आगू अहाँ जनकपुर धाम तक यहाँके तऽ मतलब ट्रेनसँ जा सकै छी
जा सकै छी, अच्छा तऽ ओतय दरभंगामे रहबाक की व्यवस्था हेतै
दरभंगा मे पैघ पैघ होटल सँ नीक नीक नीक व्यवस्था अछि, पैघ पैघ होटल ब नीक जगह अछि। कहाँ जा, दरभंगा घूमऽ तखन अहाँके मन प्रसन्न होयत न, हम जगह पर घुमि रहल छी नीक क्षेत्र दरभंगा अहाँके ई ओतुका खान पान रहन सहन चत त बोल दिल्ली से चबि रहल छी तऽ
भोजनक के खान पान के केहन व्यवस्था रहत
खान पानके तऽ मिथिलाके जे मिथिलाके जे भोजन सामग्री छै से सेहो सब अहाँके जगह जगह चूँकि, अहाँके भेट बहुत बहुत एहन होटलमे यए जगह जगह परर जायब तऽ अहाँके ओ खा देखै ल भेट जायत बझलिय और सब तरह तरह जेहन अहाँ, इच्छा रखैत है जी आ ओना ओना मिथिला मिथिला अबै छी तऽ। हन इच्छुक मैथिली मिी के भोजन सब करी, हु
पारम्परिक भोजन हेतै से भेट जेतै न।
हँ, हँ, किछु किछु जगह भेटैत छै, जेना अहाँ मिथिला हाट झञझारपुर से आगू एकटा बनल है जाहिमे अहाँ मै किन के जे मैथिलके जे मिथिलाके जे भोजन सब छै तकर अलग छै, हाली भेटी बनै छै जाहिमे मड़ुआ रोटी, तिलकोरा के तरुआ, ईसभ टाइपके जे अहाँ जे छै, पत्थरचूड़ के तरुआ, ईसभ चीज मिथिलाके जे छै से अहाँके खााय लेल देखेल भेट तमी आब तऽ घूमी घूम घूम घूमी में वला सारेज आबिऽ देख सकैत छी बहुतत दरभा ते चालीस किलोमीटर मात्र छै ओ जगह।
अच्छा।
बहुत नीक लागत नीक जगह अछि तऽ
आ मधुबनी च चित्र कला के रूप में अगर मतलब चित्रकला देखै लए कतहु जे जेबाक हुए तऽ कतय कोन जगह एहन जा सक
ई विश्वविख्यात चित्रकला मधुबनी पेंटिंग जे क जे अछि विख्यात अछि
हँ
सी लगै छै तऽ ताहिमे अहाँ
हँ
ठीक हेलो
हँ हँ
आवाज कटैय की
बीचमे कटल रहय नहि ठीक छै आबि रहल छै ह्म तऽ अच्छा तऽ ओ मतलब ओतय जे कतहु हम जाय एहन जगह कोनो खास जगह जतय हमरा मतलब ओतय मधुबनी कला प्रस्तुत होइत होय त ओतऽ हमरा हुनकर सभक कोनो चित्र कलाकारी
हँ ओ जगहसँ ओ जगह जगह पर जे छै ने ओ कलाकलाकारी तऽ अहाँके ओनाहिो मार्केटो सबमे आब उपलब्ध मधुबनी एहन जगहमे भेट जाइ छै लेकिन एकर अथी प्रदर्शनी लगै छै जगह जगह पर बझ ओतौ अहाँके जेना मिथिला हाट अहाँ कहलहुँ मि च अाँ उपब् होत भेटत ओ बराबर ओहि चीजके हेलो आवाज लगैए अहाँके कटि रहल अछि